हेलो
हँ दीदी गोड़ लागै छी।
खूब खुश रहू, आनन्द रहू, चिरंजीवी रहू, बिजय रहू की करै छी? हँ हँ हम सब ठीक छी अहाँ सब ठीक छी?
हँ हमहुँ सब ठीक छी आऔर सब तहन की सब भऽ रहल छै?
किछो नहि खेनाइ पिनाइ खा क एलहुं हे सुतय ले अहाँ सब खेलहुं?
एह की कहू हमरा सबके तऽ आइ भोजे छले।
एं भोज छले कथी सबके?
हमरा सभके आइ भोज छलए कथि कहै छै आइ छलनि हैं हमरे गाँंव के एगो बाबा छलखिन हैं हुनके एकादसाह के भोज।
हूं हूं
छलैन हैं भात, दाइल अल्लू परवल के सब्जी, ओलक चटनी, भाँटा अदौरी सजमैन अदौड़ी ताहिके बाद से कथि कहै छै बऽर, केरा तरुआ परवल तरुआ
हँ
आ तकर बाद स छलै बऽड़ी तकर बाद स छलै लाल मोहन राजभोग आ मटकूरी वला दही। से जे मटकुरी वला दही खेलौ से जे आनंद एल कहै त छी दुनिया मे ओहन आनद कोनो नहि भेटैयै।
कहु छप्पन प्रकार तहन छलै कैटा खेलौं मटकुरी वला दही?
कए टा केना खायब बेसी तऽ नहि खेलौं लेकिन एक मटकुरी आ कनि और अधा मटकुरी खेलहुँ।
बाप जे बाप अच्छा जे अपने घर मे पौड़ै छै तौला सबमे से बला।
हँ -हँ -हँ सही बात उएह कहलियै आब तऽ देख देखते हेबै बाहर सबमे डिब्बा वला या गाँवो घर सबमे बहुत जगह डिब्बे वला आबे या लेकिन लेकिन हुनका एयठमा हुनका देखलियनि एकदम मटकुरीमे पौड़ल आ मतलब एगो मटकुरीमे एके बेर पौड़ल ई नहि जे आइ ऐ में पौरलखिन फेर जे काल्हि भऽ जेतै ओहोमे पौड़ि देथिन। ओ मटकुरी फेर फेेका जाइ छैय किये त ओहिमे नीक नहि फेर पौड़ेतेय।
नय।
आ ओते धो गाँव घर जेना ग घर जेना थोड़ ने छैय ओकरा फेरसँ धो तय फेरसे मजतै फेरसँ ओकरा सुखेतै तहन पौरतै ओते टाईम त नै छैय तैय दुआरे मट कुरी आबय छैय दैय छैय मतलब खाय बला सबके फेर ओकरा फेेक देलथि। से जे दही ओ छलय कहै छी त छी जे एते सुन्दर दही छले बुझियौ मोन अ
हेत।
हँ सएह तऽ कहै छी हम -हम -हम र- राजभोग कमे खेलहुँ लेकिन हम दही हमरा पता लागि गेल रहे जे मटकूरी वला दही सेहो छैय तैय दुआरे हम उएह खेलहुॅं।
ह उएह अपनो बाबा बुढ़िया माँके जे बरखी भेल छलए एहिबेर तऽ अपनो ओहिठाम सएह भेल छले ने अपनो ओहिठाम ओनाहें मटकुरी वला दही रहै बुझियौ ने पाँच आदमी रहथिन आ मटकुरी छोट मोटमे त तौला कहल जाइ छैय बुझलियै आ अथरा कहल जाइ छैय पता नहि किछो से बरका टा बला छले मटकुरी। ओहिमे पर पौरल गेल कमसँ कम दस बारह लीटर दूध ठीक छैय। ओ दस बारह लीटर दूध पाँच आदमी मिल कऽ खतम कऽ देलखिन बुझियौ हमरा सभके शौख लगले रहि गेल जे कनि हमहूँसभ खेैतहुँ।
हँ से तऽ ठीक छैय लेकिन लोक भोज-भात जे करैत छैय से त लोक इएह बुझे छैय जे अगर नोथारी खा लेलक तऽ लोक बुझय छैय हमहुँ
हँ ब्राह्मण खा लेलक तऽ मोन खुश प्रसन्न भऽ जाइ छैय एकदमसँ।
हँ सेहे त छैय। आ काल्हि जे हमरा से भोज अय ओकर बारेमे पता लगलै जे काल्हि खाजा-लड्डू सेहो छैय। तऽ आब बुझिते छियै खाजा, लड्डू आ रसगुल्ला, लाल मोहन तऽ निश्चिते छैय तऽ खाजा, लड्डू जे रहते तहन तऽ पूरा एकदम बुझिते छियै हम
ह आब तऽ और नीक भ गेलै आब लोग खाजा नहि बनबे छैय बुझलियै खजबी बनबै छियै छोट छोटका वला छोट रहत एकदम कर कर करैत रहत ओ खजबी कहल जाय छैय ओकरा ओ बनाबे छैय। आ उएह परसै छैय आब किआकि पहिले जमाना मे लोक पैघ-पैघ दै छेलैया एहिमे लोक अपन छोट -छोट देलक एकटा एक बेरमे लोक खा लेलक।
हँ देखियौ से तऽ छैहे। लेकिन मिथिला के खाजा, लड्डू एकर सबके बाते अलग छै। अय ठुमका जे-जे ओ बनैर आ देखियौ बाहर सब मे की होय छै ने बाहर सब मे जे बनल ने त बाहर सब में लोक सब रि- फाइंड, डालडा ई सब मैन रल छै अपना सब दिस की होय छैय जे लडुए बनल या खा- हँ शुद्ध घी मे बनै छै आ घी घी के तऽ बुइझते छियै घी के तऽ बुइझते छिये स्वाद केहन होय छैय।
हँ एकर वर्णन नैय कैल जाय, तते नीक होय छै ई सब खाय मे स्वादिष्ट इहैत आ तैय मे इ सब होय छै कि समय के बचत करै छै। मतलब समय के बचत नैय मतलब समय-के साथ- उपयोग मे आबेै छै। जेनाकि अहाँ रसगुल्ला बना लिय लालमोहन बना लि-
हँ तऽ ओ सब बेसी दिन नैय हँ लेकिन इ सब महीना दू महीना चलय छैय।
हं महिना तक अहाँ चला सकैय छियै अराम स।
तै- तै- तैय दुआरे न देख ब - खबै पहिले जमाना मे जे ककरो ब-भड़फोड़ी या- कि छैठ लय चतुर्थी त ओय सब मे इएह सभ जाय छेला जे- दस दिन तक लोक के घर के आदमी सब खेलक अड़ोसी पड़ोसी के देलक ओहो सब केलक पाँच दिन दस दिन तक। तैय दुआरे ने पहिले लोक सब एना रहै छेलैयै। आ देखियो इहो में अपना सब के अपना सब के एते दिन इअय दुआरे चलयै शुद्ध घी में बनवै छीयै। फेर जे अपनो सब डालडा, रिफाइन मे बनेबय तऽइअपनो सबके बेसी दिन नैय चलत दू तीन दिन चलत बहुत तऽ बहुत।
तो तऽ सएहे होयते छै की, लेकिन आब अपनो सब के मिथिलामे मिलावट भेनाइ बड़ छै।
नैय से -से लेकिन देखियौ अप्- अपन सब के आ -ए -ए -इ -दोसर सब के गाँव मे एना हय छय, अपना सब के गाँव मे एखनो मही माल जाल बहुत छय ने, तय कारण अप्पन सब के गाँव में एना नैय होयया अप्पन सबके गाँव में एखनो तक शूद्ध घीये में बनैया बहुत ब- बहुत जगह।
हँत हम ई नै कहलौहें मतलब ई कहलौं कि भोज भात सब में त बैइनते छै कियेकि ओ सब उत्तम काज भेलै प्रसिद्ध काज भेलै अब दस ठाम लोक बजतै। ओनाकि दोकान दौरी इम्हर -ओम्हर भेल नऽ- तैय सब मे आब इहो सब मिलावट करऽ लगलै यैए।
हँ दोकान देखियौ दोकान दोकान सब वाला एय दुआरे करै छय देखियौ ओकरो सबके तऽ गुजर करबाक छैय तऽ ओ सब जे ओते -ओते ओहो सब ओकरो सब के देखियौ ओकरो सब के घी मे बनबै लए कोनो दिक्कत नै छै ओहो सब घी में बना सकैया लेकिन फेर जे अपन गाँव घर के आदमी सब छै से सब ओते पाय नैय न देबऽ चाहैत रहै किन के तऽ गाँंव घर के आदमी सब कम्मे कम्मे लैत कम्मे खर्च केलय बुझै छथिन तैय दुआरे ओ सब मोल -जोल करऽ लगतै तैय दुआरे ओ सब चाहै छै की करतै ओ क-दू पाय तऽ ओहो सब कमेतै ने
हं ओकरो सबके आवश्यकता रहे छै मजबूरी छै तऽ अपन करेै छै।
हँ लेकिन एखनो तक अपन सबके भोज- भात मे डालडा सब कम्मे यूज होयया।
हं, अपना सबके सबस प्रसिद्ध अइ माछ, दही, मखान, खाजा, लड्डू पान, सुपारी ई सब जे छैय न से भेटबे टां करत। निश्चित हंड्रेड परसेंट भेटबे टा करत।
मिथिलाके तऽ म -में त तीने टा चीज मिथिलाके पूरा मतलब दुनिया या पूना राज्य से लग बनबै छैय पहिल छैय। जेतुका खान-पान, खान-पानमे अहाँके भऽ गेल माछ, पान, मखान। दोसर भए गेल मिथिलाके जे मतलब छैय, कथि कहै छैय। बातावरण स वातावरण मौसम। खेती पथारी इसभ तेसर भऽ गेल संस्कृति संस कार रहन सहन देखियौ, देखियौ अपना सबके एखनो आबने बच्चा सब ई कथी कहै छैय, इ पहिरे लगलैं जीन्स पैन्ट पहिले तऽ लोक धोती कुरता बिसठी पहिर लक आ गंजी मे रहल लेकिन आब इ सब हुआ ल लगलैया आ देखियौ अपना सब के बेर में रहन सहन छैये, संस्कारे छैय अपना सब संस्कारों में बहुत डिफरेंट छैय ने देखु।
तऽ संस्कार नैय छैय। तऽ ब्राह्मण के बच्चा देखबै भोरे उठत तब नहा धो पूजा पाठ कऽ। तहन स अपन घर हां काज स्टार्ट करत आ बा की देखियो कतौ और जाउ तऽ ब्रेकफास्ट से एकदम स्टार्ट होइ छैय। ब्रेक फास्ट हम सब बुझतो ने छियै, हमसब बुझैय छियै जलखैं आ ओ सब कहत ब्रेक फास्ट तऽ ओहाइय होइय छैय। ब्रश केलक आ मुॅंह धोलक आ खेनाइ स्टार्ट करलक अपना सबमे छह बजे तक सब बच्चा सब घर के आदमी सब पूजा पाठ कऽ तैयार। रहैया तहन घर मे खेनाइ बनैया अपने मास्क। तब। जे खाना बनबैत छथि, तऽ नहा सुना केऽ बनबैत छथि आ उएह देखियौ अहाँके। तऽ दोसर एहिठाम चलि जाउ तऽ दोसर देश चलि जाउ। तऽ पहिले लोक ओनहि किचेन घुसि जाइया कॉफियेसँ शुरुआत होइ छैय सुबह। तऽ सब तरह परम्परा छैय।
एकर देखियौ ई चीज केलासे बहुत ते ने देखैय छियै, जे बाहरके आदमीसभ एते सुख सम्पत्ति सुख। तऽ नैय रहि पाबैंय छैय आ गाँव घरके आदमी सभ पूरा एकदम सुुखसे रहल चेनसऽ किया हैय छैय, देखियौ। पीयावरण में सब किछ के प्रभाव होइ छैय। तैय द्वारे ताहि कारण अगर अहाँ पर्यावरणके साथ नीक व्यवहार करबैय। भगवान के साथ अपन लक्ष्मी के साथ एक की भनसो घरमे तऽ लक्ष्मीयें बसैय छथि।
हां अन्नपूर्ना तऽ छथिन तऽ ओ पेट पेटे भरे लै तऽ लोक सबका टका।
हां तऽ तहि कारण देखियौ अगर वातावरण के साथ अहाँ जेहेन व्यवहार रखबै तेहने ओहो अहाँ के साथ ओहने व्यवहार राखत तऽ। तैय कारण देखैत हेबैय अहाँ मिथिला मैथिली मे रंग बिरंगक एकटा हइ छैय, अपन सभके जाहिमे गाछ मे पइन देल जाइ छैय कोन दैन पाबनि तऽ होइ छैय।
जुड़ शीतल हइया अपना सबमे जे जुड़ायल रहतैय हां।
तहि मे सब में बच्चो सब के माथा पर पइन देलक, गाछ सब में बच्चा सब गेल पइन। देलेय अपन जे ओ रहलथि कथी कहैय छैय। मतलब पूर्वज सब रहलथि हुनको सके मत मतलब जे मतलब ओ रहैय छनि मतलब स्थल जे रहैय छैय। तहन तहिठमा जाए छी जल दैला जाइ छैन हुनका दस दिन के। पंन्द्रह दिन हुनका पूजा में पऽ।
एक महिना एक। एक महीना तैं लोक जाके जल दैय छैंन हुनका।
हाॅं तऽ देखियौ अपना सब। तऽ उहे ने अपना सबके ओहि सबसँ अलग बनबै लेकिन बाहरके सबके आदमी सबके एहि सबसँ कोनो मतलब नहि छैं। ओहो देखै छै गाछ काट देलक। घर बना लेलक ओते ओ सब नेचर के किछ मतलब ओ केनाए बुझते नहि छै। तैय कारण ओहे तैय कारण देखे नहि छियै एखन बाहर सबमे दस साल पन्द्रह साल के बच्चा सब होइ छैय। आ ओकरा सबके लीभर ककरो फेल कऽ गेल ककरो किडनी खराब भऽ गेल ककरो हार्टे फेल कऽ गेल तऽ ईसभ कारण बेस और किछो कारण नहि छै इहे सब कारण छै नीक वातावरण में नहि रहत नीक वायु नहि लेत अन्दरमे तऽ सांस लेतै नीक खाना-पीना नहि खेतै
ह मेन छै अहाँ प्राकृतिक के सुरक्षित रखबै तहने ने अहूँके सुरक्षित रखत
सेहै त कहलहु हैं देखियौ ने इहे तऽ बात छै ने ते ने अपना सबके इ से एहन मत मतलब अपना सबके वातावरण रहैया अपना सबके देखयौ अपना सबके सुख रहैके मतलब बढ़िआँ एना रहैके ओर सारा बहुत काज जेना देखियौ अपन सबके आदमी जा अरोस अड़ोसी पड़ोसी रहल रिश्तेदार रहल अप अपेक्षित जे रहल सब आदमी दस आदमी एक जगह बैसल दस रंग के गप केलक चौक चौराहा पर बैसल मंदिर पर बैसल
सबके अलग अलग ग्रुप रहैत छै जेनाकि भेल बूढ़ सभ एकठाम बैसलथि बच्चा सब खेल रहल अय लेडीज सब के अपन अलग वातावरण रहे छेन तऽ सब के अपन अपन मोन के बात रहैत छै। छैय जए सब अपन बाजे या मिटाबेया गप
ओहिस इहेटा नहि हो छै जे लोक एक दोसरसँ अपन गप शेयर केलक एहिसँ इहो फायदा छै जे सबके कनी काल माइंडो फ्रेश भेल कनि काल सब टेंशन सबसँ दूर रहल तऽ ई सब चीज एक तऽ देखबै तऽ बढ़ियां छै लेकिन बाहर
बढ़िआ छै बाहर सबमे तऽ अहाँके भेटबे नहि करत एक दोसरा से कोनो मतलबे नहि रहे
बाहर सबमे जे होइ छै ने बाहर सबमें अहाँके एहन चीज कोनो नहि भेटत बाहर सबमें की होइ छै। त अहाँ अपन घर में छी तऽ अहाँ अपन घर मे रहू दोसर आदमी दोसर के घर मे छै तऽ ओ अपन घर मे रहतै ओ अपन
एक दोसरा के चिन्हतो नई रहे छै लोक ओत त एक दोसरा के चिन्हबो नहि करै छै।
ओ अपन घर में छै त ओ अपना से अहाँं स कोनो मतलब